की हाल चाल?
ठीक छै अपन कहियौ।
अपनो ठीके ठाक अइ, चलि रहल अइ।
छै।
अखने सुति कऽ उठलहु हेँ की करब आइ नीन्दे बड़ जोर लागल छलै, मौसम बड़ ठंडा छै ने।
आ अजुका मौसम तऽ बड नीक छै, एहन हवा बहै छै। अजुका सनक मौस सम जे सब दिन रहै तऽ आनंदे तैं। लाइनो के कोनो जरूरत नहि।
तैयो एखन लाइन देने अय अखन ठंडा अय नै तऽ लाइनो देत।
हं मौसमे दुआरे जहि दिन जते गर्मी तहि दिन लाइटो के ओत ते खेला रहइ छै ना
हँ जहन ठंडा रहत तऽ लाइनो भरि भरि दिन देत।
हँ लाइटो के बड रहै छै। आओर घर मे सब ठीक, धियापुता सब ठीक अहि?
धियोपुता सब ठीक अइ अहाँ सब ठीक छी।
हँ हमहुँ सब ठीक छी, हमरो बेटी दुपहरिया में सुतल है ओकरा तऽ लाइन कटि गेलै मौसम ठंडा छलैयै लेकिन इ मच् मक्खियो जे बैसते एकटा देह पर मच्छर तऽ मच्छर तऽ ओकरा कहै छै हमरा मच्छरे काटि लेलक
बच्चा छै ने एखुनका मच्छर के बड्ड बिष होइ छै यै से नहि कहियौ बरसातक मच्छर मे बड बिख।
हँ आ ताबेमे घर में केओ एऐन जैन रहे छै केओ अबे छै जाय छै अबे छै जाय छै एहनमे बच्चो नहि सुइत पाबै छै। ऊपर से आध नींद में उठि जाइ छै तऽ खौंजी उठैत रहै छै ने धिया पुता के।
ह चेतनो के खौंजी उठै छै तऽ बच्चा तऽ बच्चे भऽ गेल चेतनोे के खौंजी उठैत रहै छै हमरा तऽ खुद अपने आइ बड नींद लागल छल एते नींद जमाना के बाद एते नींद हमरा लागल छलैयै
हूम्म हमरो आइ बड्ड नीन्द लागल रहे एकगोटा छथिन बगल के से आबि गेलखिन दुपहरिया मे आब केओ आबि जेते तऽ ओकरा लग तऽ बैसऽ तऽ पड़बे करतै तऽ बैस रहलियै। तऽ हमरा आँखिस झुकनी लागै आ ओ उठय लै ओतयस तैयार नहि त आब की करितहुं कहलियै बैसू ओ लोक सब दिन थोड़े आबै छै।
नहि हमरो लग तऽ सैह बात भऽ गेल। हुनके पर त हमर नींन टूटि गेल।
हँऽ लोक सबदिन
कटै छै न, मनुख लक्ष्मी होइ छै न।
तांय ने अपना सबके अबैयैं, तऽ अपना सबके बलै लगैयैं। आ जकरा नहि जाइ छै, से एकटा कौओ ल तरसै यैं।
हँ छैहे कि, तरसैया कि तरसला जेना, मनुख बड्ड पैघ चीज छियै। दुःखमे-सुखमे सब
हम्म आ सामने में हमर दोकान छै, जे कियो आबै छै एक बेर के बच्चा लाथे सब मिलै छै।
दा
छत पर आऊ हैया छी, यैए आऊ
बच्चे ल क ने लोक चेतन बूढ़ खेलाय यैंऽ। जै घरमे बच्चा नहि ता घर मे आनंदे नहि, बूढ़ नहि रहल बच्चा नहि रहल, त घर-घर थोड़े छी।
नहि घर नहि तहन नीक नहि ने लागत, एक टा क रहनाइ जरूरी छै घरमे। आ धियो पुता भागे सोहाग स होइ छै न।
हँ बच्चा बूढ़ बच्चा रहय छै, तय घर के रोहानिये अलग रहय छै नऽ।
सबकिछ रहय छै। बच्चाावला अङगनामे समय पुट दऽ समय कोन बाटे बीत जैत
पते नहि चलत, हँ आ बच्चो कोन बा टे पैघ भऽ जैत से बुझबे नहि करबै। काल्हि देखे छलियै, एक रति टा के छै बच्चा, आइ देखे छियै एते टा के भऽ गेलै अपने बच् चा दऽ भले ही कतबो अ परिश्रम होइ छै, तैयो आँखि झपकैते देरी धिया पुता पैघ भऽ जाइ छै।
पैघ भऽ जाइ छै नऽ, आब तऽ दिनो बीत जैत तऽ नहि न बुझबै, असगर बैसल-बैसल तऽ बौंक- बताह जेना लागब, घड़ी के सुइयो नहि लागत घूस
नहि और कहियौ चाय पानी भऽ गेलै, खेनाइ-पिनाइ की भेल रहै दिनमे
खेनाइ बनेने छलहुँ, भात, दालि, आलूके चटनी, प्याजके कचरी की बनै अखन बरसात के मौसम छै, हाट कियो नहि जाए चाहै छथिन। त घरेके समानके, जते रंगके बना कऽ खायब से खाउ अल्लू
हँ हुनका सबके त भगवान घरारियो एतटा देने छैन जे, रंग बिरंग के तरकारी उपजेतैथ। लेकिन आइ काल्हिके लोकके, कोनो चीज मे दिलचस्पीए नहि छै। खाली अपन काज भेल तऽ काज केलहुँ, आ नहि काज भेल तऽ बैसल रहलौ।
बैसल रहू।
आ सुतल रहलौं बस
काजो तऽ भागे स होइ छै न जकरा काज नहि छै तऽ, देखय छियै बौंके-बताह जेना बैसल रहैयैं। काजो केनाइ एकटा शरीर के लेल दवाइए छै, बैसल- बैसल तऽ देहे बहिर भऽ जैत।
कहितो छै लोक जकरा लग काज नहि भेल ओ आदमी भेल ओ अजेगर भेल। जकरा लग काज होइ छै से अपना आप के भागवंत बुझय यै जे हमरा लग काज अय। कते गोटा तेहन छै जे सुति कऽ उठै छै लूपसनी काज भऽ जाइ छै असगर रहबै तऽ काजो तुरत भऽ जायत।
हँ
आ केओ आ भरि दिन बौक बताह जेना बैसल रहु अङ्गना मे कौओ नहि एत। तऽ अपना सब के तऽ नीके अइ जे लो अंगनामे लोको सभ अबैयै कनि धियो पुता सभ अय ई आ सब चीज अय। से चाय पानि भऽ गेल।
अय अय सबटा अय घर अय दुआरि अय नहि भेल ऐआब जाइ छी बनैब आब एखनसँ तऽ मौ नहि भेला आब आयत।
ओ हमर तऽ भऽ गेल। गेल हम तऽ पीलौ हमरा चाय बिना नै हम रहि सकै छी चाइर बजै छै कि हमरा चाय लै तिलमिल्ली उईठ जाइया। होईयै कखन बनाबी आ कखन पीबी।
हमहु पिबै चायके त अभ्यास हमरो बड्ड घट अथी घटिया मुलूक होइत रहैया कखनि पी ली मुदा अस सुति के उठलहुँ हैं बड़ लेट की बनाउ आब जाय छी बनैब धिया पुता के नाश्ता करैब जाइ छी जाय छी बनेब
हूं।
त आब
हँ हमरा तऽ हुनका तऽ कॉफियो नीक लागै छैन हँअअ हम तऽ बननेे रहौं भात, दालि, अल्लू मुरौरीके तरकारी यैह सब तिलकोरा के तरुआ, रोटी एहीना बने और अहाँ सब हँ हमरा खेनाइ पिनाइ बनबैत बड नीक लागैयै हमरा जे चारि रंग के पाच रंग के कहत सब दिन क बनबै लै त हम बनायब हमरा मोनो ने थाकैए ओहिस बनबैत बड्ड नीक लागैयै।
त हमरो बड नीक लगेयै चूल्हा पर रहै गैस पर रहै चूल्हो पर बनबै छलहुँ गैसो पर बनबै छलहुँ आब तऽ अखन फिलहाल चूल्हा पर नहि बनबै छी बरसात के मौसम छै सभटा जारनि काठी भीज गेल घर दुआरिक के तकलीफ यै ने आ गैस तऽ कतहु दऽ दियौ आ चू्ल्हा
घर रहै छै तऽ नीक रहै छै बेर कुबेर लए।
तऽ जारनि के घर नहि यए सभटा भीज गेल। तखन गैस तऽ कतहु दऽ दियौ कत कतौ कली जारनि बला चूल्हा तऽ अलग चाही ने घर अलग चाही ने।
हँ तहि दुआरे।
गैसे पर करै छी तऽ गैस बला खेनाइ फायदा थोड़े करै छै। देहके बचाव होइ छै तऽ शरीरके लेल खराबिए करै छै ने।
चारा लोक के नहि रहतै आब तऽ दुनिया कत से कतऽ भागि गेलै, दुनिया कतऽसँ कतऽ भागि गेलै। आब तऽ चूल्हे देखबै, कोनो मतलब एक सौ मे से हँ एक सौ मे सँ दूए गोटा घर मे चूल्हा पजरैत अछि। परमानेंट तऽ दुए गोट टा करत आ बाकी दस गोटा करबो करत त माछे कि मौसे लै पजारत। आब लोकके ओ शरीर नहि रहले न, तैं ने आबक लोक के आयु देखै छियै साठि साल पचास साल होइ छै आबक लोकके आयु नहि छै, हुं। पहिलका लोक चूल्हा पर का खाइ छलैये पहिलुका लोक चूल्हा पर के खाय छलैये तऽ एक एक बरस जीवै छलैए।
आ कोनो चीज मे मिलावट तो नै रहै छलैये ने आब जे सब्जी लियऽ तऽ सुइया दऽ दऽ के बड़ की टटा कऽ दै छै। वैह खाय छी तऽ शरीरो तऽ सुइए जेना फूलल जायए तें आयु घट टल जाइये ने।
हँ तै ने, आ नै ते तेल तेल के आग त लागि गेल छै सबके फोर्चून के पहलवान के तऽ लोक के पेड़ौआ तेल के स्वादे नै लगैत छै जीह में।
पेरौआ तेल आ तऽ एते फायदा करैत छै जे भेटबे नै करत। किया तऽ आब तऽ उपजा चलि गेलै तेहन जानवर आबि गेल छै हमरा सभ दिस।
बच्चो लोक के होइ छै तऽ डॉक्टर कहत पेरौआ तेल दियौ लेकिन आब तऽ एते तरह तरह के फैशने चला दै जाय गेलैये से लाभ लोक बूढ़ सूढ़ के बात थोड़े बुझै छै अपना जे मोन होइ छै से करै जाइ छै सब के बेटी पोतहु नहि मोन छै तऽ नहि करे छै आब ककर के मजर केलकैया आब
आ के मुँह लगे, जब जाबे मुँह नहि लगेने छी ताबे नीक। मुँह लगायब तऽ वैह हैत, जते सहब तते ने लहब।
जकरा इज्जत के काज छै से बजै छै।
से मुूँह लागत, ओ तऽ भगवान जेना ओकरे आरती उतारत। हमही अहाँ उतारि दियौ तऽ घर मे झाँपन पड़ल रहत। जहिया आरती उतारनाइ बंद कऽ देबै तहिया घर मे ड्रामा चालू भ जायत। सैह होइ छै ने, अहांके बच्चा सब ठीक अछि।
हँ हमरो बेटी ठीक अछि तते बदमाशी करेये ने की कहू बड केनादन करैये। एक तऽ केश छिला लेने छै ऊपर से कहत की टकला मे लोल में लिपस्टिक क दे, आंखि में काजर क दे, लागत जे शुद्ध क मियां के बच्चा सनके कहैत छी एखन नहि कर कनि पैघ हेबे तऽ करीहे सभटा ऐसन फाैशन तऽ आइ काल्हिके बच्चा बच्चा सबके जनमैते देरी लिपस्टिक चाही, काजर चाही।
ओहो एखने क लेब, जं जं पैघ हैत तं तं छोड़ि देत आब के बेटी त बड सिम्पल कनि दिन करत तकर बाद फेर बीचमे छोड़ि देत तकर बाद यो यो झुमका लटकायत। हमरा अहाँके नीको नहि लागत सएह ओ पहिरत। की करबै अपना बाल बच्चा से तऽ सब बेवस भऽ जाइया ने?
आब तऽ लोक अपनो बाल बच्चा के केओ किछु नहि कहैत छै, जो घोर छै ने केओ किछु करत ते किछु कऽ लेतै तऽ ओ माय बाप के कलक का के मटली तऽ जे करबै करर खुश रह खाली।
हँ खुश रह कर। की करते वएह जुगे आबि गेलै आब तऽ ओहि हिसाबे जुगे के देखिककत चलबै ने हम अपन अहाँ वला जुग तकबै तऽ आब रहबै?
नहि नहि तकवा को नहि ने चाही ओ ओ वालला बात तकबा को नहि ने चाही। आब देखियौ एक एकटा लोक के बेटी बेटा तऽ छोडु बेटी के देखियौ बेटी टी जाय छै चाँद पर, चंद्रमा पर जमीन ल ल के रहे छै आ कते के बेटा लग बबुआ बेटा बना देै छै तऽ ओ बेटा घास से छीलैत रहि जाइ छै। आब दुनिया बड़ आग एडवानंस भऽ गेलै या ने?
अब ललबाबु
ककरो नै, दुनिया बडड एडबंस भ गेलै ह, आ तऽ देखियौ कहै छै पहिले लोक मिथिललामे बेटीके सभ गुण कहै छलियै ने सोलह सोलहटा गुण सब गुण तोरा रख रखबाक चाही मतलब सर्वगुण साम्प अपन बेटा के नहि थारए मे हाथ दो आब ज जमाना बदलि गेले या, बेटा था बेटी थारी धख रखतेै कल पर तऽ बेटा बेटा रखतै कल पर, आ बेटा नौकरी करतै तऽ बेटियो नौकरी करतै।
दुनिया मे कियो ककरो पर निरभर नही रहते, पहलेका जुग जुग मारिगार खो ओतहि रह थोड़े रहत नीक जुग एलैए।
हँ बे बीस साल बाद ते जमाना आय तै बीस साल बाद तेहन जमाना एयतै जे बेटा, बेटी के लोक बियाह करतै। ककरो संस ने पटरी हेते ककरो बहु स ने पटरी हेते आइ तऽ दुनू के एक काबिल लोक बना देतै ने जे अपन लोक कमा कऽ अपन गुजारा कतौ कऽ लेतै, आ नहि तऽ ओ जमाना चाही जे हम नौकरी कऽ के एलियौ हमर तू भगवान जेना आरती उतार।
न ओ किया उतारते ओहि जो सबके काबिल बना देते न। जे बेटो बेटी के तकलीफ नहि हो ककरो बेटी छियै, तकर मतलब की? अपना पैर पर तऽ निर्भर रहतै।